हेलो हँ सखी की हाल छै छै
बस नीके छियै अहाँसभ अपन कहू की हाल अछि
अह अहाँ हमारो सभ नीक छै बाल बच्चाके सब समाचार सब नीक छै घर परिवार
हँ जब बाले बच्चा के नीक त अहाँ तऽ नीक रहबे करबै किया नहि रहबै भाय आइ काल्हि के बाले बच्चा अचा स सबसँ पहे माथा खराब
सही बात है आऔर अभी गर्मी के छुटटी कुट् हो गेल छै ने से और ज्यादे माथा
ह अच्छा मतलब घरमे बैस करके सबके एकदम माथा खराब छै ने किया कोनो विशेष कार मे नहि लगबेलियै की कोनो पेन्टिंग उन्टिंग या किछुमे
नहि सखी अभी सब नानी के घर आवल छै घुमे फिरे खातिराँची से हमर घर तनी ओ हर घर से तनी दूर छै तब यहााँ से रोज आबे जा के क्लास कराबे में बड़ी दिक्कत छै एहि चलते अभी अब गर्मी छुट्टी के बाद फिर कंटिन्यू सब क्लास होबे छै होते
अच्छा हँ कियकि अहाँ तऽ डान्स सिखबै छी
हँ डानंस उंस सिखा रहले छियै तऽ नहि एगो के एगो केगो के एके के हँ एक के आब कोइ ट्रस्ट एना छै
अच्छा केकरा छोटके के
शौख ह छोटकी के छोटकी के कोइ शौख न छै कुछो सीखे करके हँ तऽ छओ सात साल छओ सात साल के उमर हो
छैे ने हँ हँ हँ उमिर कतय छै से
पछल भऽ गेल छै
हँ नहि तऽ कोनो कोनो बच्चा के रहे छै कि कनि नाचे कूदे मे बेसी ध्यान रहे छै जेक हमरो बेसटी छै छओ साल के ने तऽ ओकरा छै गाना लगा देब तऽ खूब नचत आ खूब सुन्दर नाचत
ह तऽ घर आ मे तऽ घर में तऽ खूब सुन्दर नाचे छै यहू खूब एन्जॉय करै छै हँ खूब मस्ती करै छै ह गाना उाना बजा के लेकिन प्रॉपर एगो जे क्लास उलास कर के कोई सर्टिफिकेट के डिग्री मिले के छै त ओकर मे मजा न ई शौख नहि लगै छै
अच्छा से वला गप छै ह ओ नहि हम तऽ अभी ल करबेले छियै बस एकटा बेटी के म्यूजिक क्लास मे करवेलियै ओ हारमोनियम सिखे छै तऽ सप्ताहमे महिनामे चारे दिन के क्ास रहै छै बुझलिय पन्द्रह सए टको लै छै आ चारे दिनक के क्लास दै छै अपन जाइ छै सिखे छै घरे लगबै छै ओ हमरा जायके नहि पड़ै छै कहनो तऽ सिखे छै अपन ह
हँ
ह तऽ से वही सब कार्य हो रहल छै अभी गर्मी छुट्टी मे सोचै छियै कि बच्चाे एकटा बुद्धि भए जेतै तऽ जदाा अच्छा छै
नहि नहि से बात तऽ नीक छै लेकिन हमरा आर घरमे भी तनी कर कुटुं् बहिन सब मौसी के बेटी सब सब आर आवल छै तो यह चलते हमहु तनी ढील देय छी द छिय कि चल आब तनि घुमा के फिरा के तनि घर जायब तब तनी ास उलास कर अभी ने सेहे बात छै तन फल उऊल छै ने तऽ वही सब घूमे उमे फिरे खातिर आबल छै
अच्छा मतलब अहाँ सबके अभी घूमे
हँ हँ यहाँ आबे से पहिले प लेमन। मन्दिर उन्दिर तनी डेम ओम तनी प्रेम मन्दिर जगनाथपुर मंन्दिर डेम ई सब।
अच्छा मतलब अहाँ जगन्नाथ पूजा के पहिले घूम घाम कर।
हँ हँ जगन्नाथ पूजा मे ह जगन्नाथ पूजा में तो खूब भारी अभी न अभी नहि नहि खेत किछु। लेकिन जगनाथपुर मेला के भी खूब भारी भीड़ होे छै
अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अचछा
कम भेलै लगै छै
हमहुँ एक बेेर गेल छियै हँ लेकिन ब छोट छल हम। तखन गेलियै तऽ ओ समय ओतेक भीड़ भीड़ तऽ खैर शुरुए से ओतऽ लागै छै।
हँ हँ।
आ हमर मम्मीके नहि पसन्द छलियै से बुझलियै से ओ। बड्ड एम्हर ओम्हर करै छलथिन कि नहि हम नहि जेबै हम नहि करब ईसभ हमरा नहि जाइ के छै अहाँ सबके जाय के छै। तऽ अहाँ जाउ बच्चा सब ले जाउ लेकिन हमरा छोड़ दियौ। तऽ पापो हमलोगके कनिक घुमा दै छलथिन। दू चार उ मतलब दस मिनट आधा घं्टा। सभटा ज कऽ घुमा फिरा कऽ आओर फेर ओ घर वापस ले आबै छथििन हँ।
अच्छा नहि तऽ भीड़ भाड़ा हमरो केनाी। क
हँी नहि उम्हरके नहि भीड़े कनिक दोसर रहै छै। उम्हर के भीड़ कनिक रहै छै ने के मतलब खायल पियल आदमी सब। सब गेल आ लैट्रंग। ने रही। मतलब गन्दगियो बड फैलल रहै छै हँ।
अ गरामीन परिवेशके जिंन्दगी वहाँ बीता रहल। छै सब। अगल बगल के लोग झोपड़ झुग्गी वाला सब।
नहि झ्पा छुप। की तो आब नहि छै लेकिन जानै छियै बहु। बाबू ओत ने लाग छै लेकिन नहि देखियौ मिक्स छै अह। ई न क सकैत छी। पूे ग्रामीणे छै एना ई। यहाँ क सकै छी कि पूरा शहरी छै। छै ओत ह दोनों दो। दुनू देश के आदमी रहै छै लेकिन। बुझलियै ओतय सबस जादा छै कि गंन्दगी बड रहे। आ मेला ठेला मे जे रहै छै। छे सब बाहरी लोग आवि छे। त। अ लगाबे लेल समान सबके। दुकान हँ ओ सब कनेिक जा। आदा गन्दा कर दै छै सबके बुझलियै। से से कनि आओर नहि। मन लागै छै ओ सब मिलामे कि केना घूमिये नहि घूमिये आ कन हो जाइ छै बरसातो।
हँ कचिड़ कचिड़ आओर सर ओ पट्टी ह फैलल रहै छै आ मेन रथ यात्रा मे। रथ मेला मे ते रथ जे जगनाथ पुर बाबा के रथ खींचे के जे भीड़ होवे छै सब अपन अपन। अपन ह हु।
ह नहि हम उ नहि देखलहुं हँ उतना भीड़ मे हमरा। हिम्मते नहि होइ छै कि केना।
खाली रथ घीचे क ओतना। फीड़ लगै छै।
तऽ ओकरा पुण्य भेटैत छै ने कहल जाइ छै कि ओ ओ हँ हुनकर रति। ठुआ गेल तब अहाँ सोचू क पुण्य भए गेल या अहाँके
गङ्गा स्नान भऽ गेल हँ मौासी बारी तक लए हुनकर रत। त जाय छै ने तो सब अपन अपन हिसाब। से
हू हू हू ह।
तऽ यहे भीड़ के चलते है तनी पहले आ े जा कर के घुमा देले छियै। क अब तनी भीड़ भाड़ मे जयस
हँ ल की करबै बच्चा सबके छुट्टी छै तऽ कन घुमा दे के घुमा। फिरके देखियौ धर्म से तऽ जोड़े के छै कि नहि छै। आ बच्चा सब नहि जे देखते आइ क् के बच्चा के त देखियौ तऽ खाली रिल। सब स्क्रॉल कर रहत। दिन बता चल ओ ओक हँ मतलब धर्म करर्म से पूजा को मतलब नहि अह जोर जरस्ती। करबेबैऽ कनि क तो करत। तऽ नहि तऽ एकदम बिसरि जायत।
एहि से तऽ तनी साई मंदिर भी बगले मे ने छै तऽ वहं ले जा करके तनी दर्शन करबा देले छियै। तनी साई मन्दिर मे भी हँ साई मन्दिर मे भी तनी आशीर्वाद ले ले
नहि नहि नीक केलियै बच्चा सब के भी घुमा देलियै कनिक ओ सब भी गर्मी छुट्टी के मजा ले तऽ हमस भी गेले रहियै एते एकटा म। ओतऽसँगन्धा मंदिर छै तऽ हमस भी गेले रहौ। कन ओकरे बगल में छै तालाबो छै। ओकरा में कनी कमलो के फूल सब। छै आ ग्लास ब्रिजो बनल छै बन रहल छै अभी बनल नहि छै अभी काज लगले छै आ ओ ओकरा मे नौकाी बिहार भी होइ छै आ कनिक हँ कनी खाय पिये के ठेला उला भी लागल रहे छै तऽ बच्चा सब के कनिक जा्यदा मन लगे छै आ बगल में पार्को अछि तऽ कनिक मदिर गन दस मिनट पन्द्रह आ मंदिरो मे बड बड़का प्रांगण छै हँ बड बड़का प्रांगण छै जे खूब खूब सुन्दर आ तालाब दिष के जे हवा आबै छै छै सक खी से की कहू इतना रमनीक लगे छै छै ने की लागे छै कि आदमी स्वर्ग में बैसल छै आ ओ मंदिर के मंदिर के छैयो ओ खूब मान्यता छै हँ खूब मानता छै शक्ति पीठमे कह मन्दिर तऽ जाइ छियै ने तऽ मन त लाग छै आ एकेटा मन्दिर मे लागल छै खूब सन मदिर छै सरस्वतियो भगवान के छै फिर हनुमानोजी कि छै अ आ की कहू ह ई विष्णुओ जी के मंदिर छै आद मतलब काला पत्थरके जे नहि रहै छै म मूर्तिसभ से ओ मूर्तिके एक सए आठ गो प्रतिरूप छथिथिन हुनकर सब देवी के रूप छै छोट छोट छोट छोट पूरा मंन्दिर मे दिवालय मे सब लागल छै एक सए आठ गो बड सुन्दर लागै छै हँ पूजा पाठमे तऽ खूब सुन्दर लागै छै पू आ मतलब बेसीके म
देखे में भी बहुत नीक लागै छै
से छै हँ हँ
ह
आर कहू मतलब केी गर्मी छुट्टी के एहि प्रोग्राम छै ने
हँ तनि घूमे फिरे के तनी सखी हमर बेटी ने बड़ी ब बदमाशी कर रहले छै तनि हमरा के तनि देख ले देबे छियै हे ने
हँ देखियौ ने देखियौ ने लागे छै हमरो कोइ आर छै हँ एक मिनट कोई आया हुआ है आ ठीक छै ठीक छै बाबू ठीक हँ ठीक पाय
क